नमस्कार
नमस्कार
कहै छी ने खाना उना खा लेलने छी
हँ खा लेल छी अहाँके बताइ न अहाँ खा लेल छी
हँ इहाँ क तो खाना उना खा लेे छी अहाँके बताबै छी ने की की खाइ छी
हम खेलियै चावल दाल सब्जी
हँ बड़ा नीक खाना खायल छी अहाँके तऽ
हूँ
आ इहाँ के तऽ खयनी अछै इहाँ तऽ खायल छी दालि खाइल छी भात खाइल छी साग खाइ छी चावल खाइल छी रोटी खाइ छी आओर मटन खााय ल छी आओर चिकेन खएले छी इएहसभ खाए ले छी
चली यहाँ त काफी नीक खाना खली है
अहाँके सभसँ पसन्दीदा कोन खाना लागै छी
सबसॅं पसन्दीदा खाना लगै छियै चिकेन चावल लगै छै मीट भात
ह्म बड़ा नीक लागै छै ना छै
हुँ
ह हू कहै छै ने कहीं घूमे मे जाइ छै कि न
हँ जाइ छी अहाँके सबसॅं नीक खाना कोन सा लगै छै
लागै छियै दाल लागै छियै भात चावल लागै छियै आओरो आलू के भुजिया लागे छै ओहि मे एगो अचार मिल जाय छै ने तऽ बड़ा नीक लागै छियै
अहाँके कही घूमै उमे जाइ छियै
हँ जाइ छीयै जाइ छै घूमे
कहि चलै छिये तऽ कहै छै न
हँ जरूर कहै छीय
हूँ
आओर बतय न अहाँ के मौसम कैसे छीयै
अयहां के तऽ मौसम बड़ा नीक छै अभी तऽ सुबरे सुबरे के टाइम हइ तऽ बड़ा नीक छै लेकिन तऽ के दस एगारह बजत ह तऽ ओकरा बाद बहुते खराब हो जेतै मौसम काहेकि धूप बड़ी लाग लगै छै ओस टाइम पे सही बात कहै छी कि नहि कहै छी
ह तब नीक बात कहै छी अहाँके
अहाँके बताबै छी न कइसन मौसम छी
ह काफी नीक छै
नीक छै ने आओर कथी कहै छिय अहाँके खेती ओती करै छियै खेत जोतैले छै अहाँके
हँ जोतैले छी
कितना रुपैआ लेलेे छियै
अढ़ाई सए रुपे लेले छियै
बारह सस्ता अहाँके जोतैत छियै बड़ा नीक नीक खेत जोतै छियै ने मने हू इहाँ तऽ लेबे छियै पाँच सए लेबै छियै छओ सए लेबै छ बड़ा महगा लेबै छियै
हू आओर बताइ ने खाना बनााने आबै छी हँ चलै छी अहाँके चलबै तऽ हमहू चलबै
बड़ा नीक जगह छियै अना मोतिहारी मे वाटर पार्क छियै नरुला पार्क छियै आओर चारखा पार्क छियै गाँधी मैदान छियै बड़ा नीक निक जगह छै ने
हँ
हाँ बोली
आओर बताइ न अहाँके खाना बनाने अबै छै
हँ यहाँके तऽ खाना बनाबै आबै छिय दालि बना लेबै छियै भात बना लेबै छियै आ चॉप बना लेबै छियै भूजा बना लेबै छियै आओर कथि कहै छियै एहि भाण्टा बना लेबै छियै लौका बना लेबै छियै आ केरा के सब्जी बना लेबै छै लौकाके सब्जी बना लेबै छै आ कदूके सब्जी बना लेबै छियै कटहरके बना लेबै छियै कहै छै ने चिकन बना लेबै छियै मटन बना लेबै छियै अंडा बना लबै छियै मछरी बना लबै छियै ई सब बना लेबे छै अहाँ के बताबै छै न कथी कथि बनाबै छीय बनाबै आबैत छियै अहाँके
हँ हम बि चावल दाल सब्जी हर तरह के सब्जी बना लेबे छियै मीट मछली मछली भी बना ले छै अंडा भी बना ले छै
आहाके त बड्ड नीक नीक चीज बनाबै छियै
भेलै
इहाँ तऽ भेल होइ छी बड़ा तूफान आबे छी मेघ आबे छी तऽ उधर चले छै लेकिन तूफान आबे छै तऽ गरीब आदमी सबके घर दुआर टूट जाइ छी तऽ बड़ा दुख होइ छै सही बात कहै छी नहि कहै छी जावनाक रहय लेलए घर नहि रहै छी जे जावनाक रहय लेलए घर नहि छी ओसभके मानि लेबै छी टनाकेँ लगाए लेबैत छी घर गिर जाइत छी ने बड़ा दुःख होइत छै आहाके आहाके होइ छै की ना होइ छै
ह हमरो बरे दुख होइ छै
काहेकि छै दोसर लोकके लेकिन दुःख होइ छै गरीब छै न ओहीसे रहय लेल तऽ एगो घर नहि मिलैत छै आ मिलैत छै तऽ इो गिरा गिर जाइत छै आओर बताबय छै ने वहाँ कैसन मौसम छियै मौसम दू दू तीन दिन पहिले बारिश होइ छै वहाँ
ह भेल छै बारिश काफी तेज बारिश भेल छी आंधी भी बहुते तेज आयल छै इधर
हू ह कभी कभी खेती ओती करै छियै
हँ करै छी
एक बेरके हम बताबै छियै एक बेर खेती करै गेल छियै ठीक छियै दीज उर रोपि देलियै ईसभ आ ओकरा बाद मने ओ दू घण्टा ले अथी अपन काम उम करै छियै खेतमे ओकर बाद घरे आबै छियै गो अथी मने खाना खा लै छै ओकर बाद तनिका गोड़ हाथ धो कऽ टहलैत छै छतपर तऽ देखै छियै गोर मोहे खून बहै छियै तऽ ओकर बाद देखै छियै बहुत ही बड़का अथी छियै ने जोंक धऽ लेने छियै
हनी ह तनि देख लेते तऽ हम जे तऽ भला हगामा कर हो जाति
अहाँके बताबै छियै ना जोग धऽ लेले छीै तऽ बड़ा दर्द होैके छी तऽ दू तीन दिन लागि गेले छी तभिये घावो भऽ भरल छी लेकिन दर्द खूब होइ छै
हमरो गए छियै ने तऽ हाथ कटा गेल छै काटे मे
हू
धान कटे छीयै ने तऽ हाथ कटा गेल छै
ई तऽ बाते छियै कुछो कुछो कटा गैल छियै
हाँ खाजा खायल छ ईोू पमपी वला जमीन मे पड़ै छै ने गिर के
हूँ हँ खयले छियै ने खाजा हौ अथीवला खाजा कहैत छी तारके खाजा हेलो हँ ओ खैले छियै लेकिन अभीके टाइमपर नइ खुलै छै केहू चढ़ै नहि छै एहीसँ अहाँके चढ़े छियै
न ओ ना चढ़े छिये
तऽ केहू वहाँके चढ़ै छियै तऽ कहै छियै ने
हँ जरूर कहबइ अभीर कोनो च चढ़बे न करै छै तऽ कथि मे बताेयहाँके हमूँ खुद न खाइ छी खाजा
काहेकि कोनो चढ़े न छियै चढ़े छी तऽ बताबे छी कियिहा के चारा खा खाय के बड़ा मोन करैत छै काहेकि सीजन खोलो ही न छियै
आ बते ने अहाँके आम लगले छै
यहाँ के का आम लगयले छियै दालम आम लगैले छियै बज्जूके लगैले छियै ऐ ऐ ऐ सिन्दूरो आम लगले छियै या हो कथी गोलका आम लगयले छी एहिसँ बहुते वेराइटी छियै य आमके लेकिन हमरा उतना नाम न पता छियै
ह आम तऽ खूब खााय छीिय
मैने एक सौ बीस गो पेड़ आम के लगेले आम के पेड़ एक सए बीसगो लगेले छियै अमरूदके लगेले छियै तीस गो ले आ लीची के लगे रहे छै पन्द्रह बीसोै अयसे होते आ ऊपर से नम्बू न रहले ओकर लगेेले छै दस पंन्द्रह गो आ जलेबी के दूगो गाछ छीिये बड़ा नीक निक
हँ तऽ बहुत लगल छी अहाँके बहुत बड़गा बगीचा छीय कऽ
हँ बारह दू ले मने कितना दू दस पन्द्रह कट्ठामे छियै बड़ा पसन्दीदा छियै आबै छै ई नहि जथी खाइ छी खियाबै छै अहाँके
ह जरूर अबै छै
ह आबे छै कहयो
आम उम तऽ खूब फड़ै छै ने
हँ नहि कहै छी अहाँके फरै छियै
हुँ इधर भी फरै छीय खूब
हुँ कोन कोन आम फरेय छियै
फरै छै जालदाह मालदेव किशमभोग बम्बई फड़ै छियैओर बीजू फड़ै छीयै डालवा फड़ै छीयै
हूँ
बड़ा नीक नीक आम फरै बड़ा नीक नीक आम फरै छियै
हुँ
नहि जयं है त
आओर बताई ने अहाँके मातऽ जी आमके अचार लगले छी
इहाँके माता जीके आम के अचार लगले छै आमके लगैले छियै मिर्चीक के लगैले छियै आँवलाके लगैले छियै कटहरके लगैले छियै मिर्चीके लगैले छी इहाँ अहाँके बतबै छी ने कोन कोन सा लगैले छियै माताजी हूँ
बाजे छिय ने
अहाँके मात जी अहाँके माताजी कोन कोन सा आमके अँचार लगाबै छियै
माता चीज लगल छीयै आमके अचार मिर्च के अचार निम्बूके अचार आंवला के अचार इमलीे के अचार ईसभ लगेंने छियै
बड़ा नीक नीक आम लगले छियै
अच्छा लागल हँ
अहाँके तऽ माताजी बड़ा नीक नीक अचार लगलै छियै चलै छै अहाँसँ बात कऽ के बड़ा नीक लागै छै कभी आओर टाइम मिलतै तऽ अहाँसँ गप सप करबै नमस्कार
ठीक छै नमस्कार